लगै छी।
निके रहु, खुश रहु, सौहागवती रहु, की हाल-चाल?
ठीक-ठाक छै।
की सब होय छै।
कहाँ किछो होय छै, आय कनि समय ठण्ढा छलै तऽ कनी नीन्दो लगै छलै।
हां-हां।
हां। सुति कऽ उठलहुँ क नीक छलए कपड़ा लत्ता सब छलए सेसभ उठा कऽ रखलहुँ हेँ।
हु।
सएह सब करे छलहु इहो सब अपन गेल अपन -अपन ड्यूटी पर सब।
हू।
तऽ सएह सभकछु बात किछ- - करै छलहुँ काज -ताज अहाँ कत छि। आई बनल छले दालि, भात, आलू के सन्ना, पत्थर चूर- - क तरुआ- -
हे, एह भोज, छलै यई।
ने ई यौ भोज नेई छैल। अपने खाय ले हिनका नोते रहेन ओझा के - -
ऐं
तऽ ओ नहिए रहथि माँके रेबे रहनि हम बाबूजी आस- - शेष ईशा छलौ।
कत -कतऽ नौत रहै।
अ ओ मिसा टोले मे छलनि।
ह हमरो अू के नोते छलैईना।
हु केल एखना अनने रहथिन अडडू पथ चूर- - काल्हि हम देखबे नहि केलियै हम नहि तैरलियै- - आइ फेर तैर लेलियै ने तऽ खराब भऽ जैते।
हँ- -
आड्डू ओन्ने राहैत काल्हि पतथर चूर- -
आऽ- - ऐ ओ पण्डित तऽ हम जे अपन उठै छि।
हँ- -
तही हिसाबे उठलहुँ अपन चाह बनौलहुँ। एक बेर भेल जे फेर रातिमे रोटियो नहि पकौलथि अयलाह दस बजेमे हँ- - वाह हमरा लगैए जे कहनए रहथिन की रहथिन पता नहि- - इसमी की कहै छै गेय एटा बाटीमे - - ककाह ई अहााँके तरकारी छी।
अच्छा- -
हु आँ कल रख राखि दियऔ।
हु - -
सुखल मे राखि देलखिन।
हमरा लगे ए तनी कोने हेथिन हम तरकारी लऽ के चलि गेलिय तरकारी कनि दऽ देबनि।
ह तरकारी लेकिन रही माछ- -
अच्छा -अच्छा- -
माछ छलैया ओना भऽ सकेया हुनका कतहु पाटीए छलैन न।
ह कोनो एदिन आम तऽ नहि रहब पता छै।
हँ तऽ ओ एहे ओ - - हमरा लगैया जे भऽ सकैया ओतऽसँ ओ- - दऽ ग हिनका ओतऽ मा हँ- -
तऽहेथिन हुनका कहने हेथीन दऽबियौनि।
हँ, सेहो भऽ सकैत छै।
भ सकै य।
हँ, केहन की छै, से तने, र हँ, तऽ राख दियऔ।
हँ।
हम हम अपन प्रतीक्षा करऽ लगलो, अपन मोबाइल देखैत रही। हँ, जेएन दस बाजी गेलै।
रातिमे? हँ।
अखन अपन कहलहुँ, आटा सन---ई अपन अलाह अपन जाकऽ अपन घरमे। अपन मोबाइल देखऽ लगलह, हँ, मोबाइल देखऽ लगला। हमहु अपन द आ आटा सनलउ, रोटी साढ़े दस बजे मे।
हँ।
ह। आटा सानि कऽ रोटी पकौलहुँ, जखन गेलियै देखै लए, तरकारी तऽ किछु रहै नहि। आब इ की दऽ गेली, की नहि? गेलियै देखे ले, त देखलियै माह माछ रहै दूटा पीस।
हँ।
अाँ। कह चलू आओ करब की, ओहि सङ्गे खेलहुँ, भिनसरमे
छलै ओइ मे।
झोर छलै कनि -मनी, आ मेखा -मखा के आ खा लेलउ।
हँ।
हँ, त उपाइयो न ने छला।
हँ, आम तऽ खेतहुँ कथी? आम से ताहि दुआरे आम ल बड्ड अखरि जाइत छै। आम रहे छलै, कोनो तरकारी तीमन के काज नहि।
अय बेर आम ते बेर सर ह्य नाश कऽ देलक, ह नहि एखन आम के टाइमा कहाँ खतम होय छै। टाइम भेलै, एखन तऽ पन्द्रह दिन, बीस दिन, चलते आम हँ।
आ से, एहि बेर आम के से हाल भऽ गेल। आ आम रहैत छै ने, तखन नहि अखरै छै। तखन होइ छै रोटी छैे हे, रोटी नहियो रहैत छै, चूरो जे रहै छै तऽ नहि खराब लागत। जे चूड़ा आम खा लिअ, रोटी आम खा लिअ, किछो खा लिअ। आम छैेये ने।
त ह भिनसर भिनसर भिनसरमे उठलहुँ तऽ चाह बनलहुँ, तऽ ओ कह फेर कहलियनि तऽ दऽ दै छियनि। द तीन चार बेर, आवाज देलियैन तखन बजला।
हँ।
तऽ कहलनि चाह हम दऽ देलियनि, तऽ अपन आ पिलनि, कि फेकलनि, भगवान जाने।
हुँ।
तकर बाद ओ, नहिये उठला।
हँ
आँ त हि काल देखलियै ने च हम मुँह तूह धोकेलों ओहि काल देखलियै नहि उठला,
हँ
जखन जााकऽ फेर चाह बना कऽ हमँ अपन पी लेलहुँ, ओ रहैत रहैत न साढ़े नओ बजे करीबमे,
ह उठला,
हँ हम छोड़िये देने रहियैन फेरो बर्तन तर्तन धोलथि, तकर बाद खेनाइ बनौलथ, ह त हमरा आँ
आ की बनाना
हमरा लगै हमरा लगैए सब्जी आलूके रहे, सज हमरा लगए सजबनि भऽ जेकैए ओ देने हेथिन
कोइ दे हेतै निश्चिते कोइ देऽने हेतै
हँ ओ देने हइ भरिसख इसमी माय देलखिन भरिसख भे भेरसक हमरा गीछ बुझना गेल लऽ कऽ आयल रहथिन,
भऽ सकैए फड़ल हेतनि,
हँ ओहि कॉल पर रही तऽ, ह
ह
भ छी ह छी जे हमरा हमरा मना काल् खन हमरा बुझल रहय कहने रहय सुबोत परोड़ो अने लकान रहथि हँ तऽ हमी अन्नरे ज कहने रहत जे ह जे बूढ़ीके छाया छियनि
अच्छा कका मौसा की हाल छनि यौ?
कका मौसा ठीके ठाक छै जहिना छै तहिना ए छै।
हँ
ओ तऽ धीरे धीरे हुनका अथी भइए रहल छनि ने, हँ
तऽ ओहि दिन देखहो धोखा सुना केलखिन तऽ किछु भेलै ने सुधार?
सुुधार एखन नहि कहले कलक त जे ओहिना ओ पयर तयर कनि फुलले छ।
हँ तस तऽ हँ,
पेशाब क्लियर नहि होइत छ।
हँ
बिह आै आै
दवाइ तवाइ खेथिन तऽ ओहिपर उएह कम बेसी कम बेसी होइत रहै छै ईसभ,
हँ हँ हँ, अल्ट्रासाउंड के नम्बर अल्ट्रासाउंड नहि भेलै ह ओ काल्हि, सीमा आयकन देने छियै
आ एतऽ भऽ गेलै अहाँके रवि
हँ मंगल दिन छै ने ओकर डेट,
हँ
तऽ मंगल दिन जा,
अच्छा फेर मंगलके जता ओ,
हँ अल्ट्रासाउंण्ड करबै लए।
अच्छा तऽ हमरा लगैया अडबे जेथिन।
ओ-ओर के जेतैन।
आय हमरो छेल्ला जायके।
हँ।
तखन अडु-अडु कोनेरे देख। देखौ की करब अडए के कहने रहिै तऽ अडू के आइ फेर ऑडू के फोन नै केलियैन। हिनका -हिनका कहल ओझा के जे जाके देखले थिन होइ छै जे घर पर कतबो जेबे तऽ।
हँ, हँ, हँ, हँ।
तऽ से तऽ हिनका छेलैन नोत तऽ हमरा कहलैथ जे की करबै नोत मना कऽ दियन? हँ आबकि कैल्ह भोरमे चलब तहन हम आब कहल कोनो हमरा कोनो ई तऽ नै अइ जे हम आइए जाइ।
हूँ।
तऽ ओहि लए मना ककरो मैन लेन छैन नत ओकरा मना करथिन से खराब लागै छै और- छोइड़ दियौ आय तखन कनि कैल्हे चलब आय तऽ भगवानक पूजा सेहो छियै एकटा। आ ओ गाम बगलमे पूजा छै तहन नै रहबै।
हूँ।
तऽ सेहो कनि लगै छै।
हूँ।
कहना छोरू तब कैल्हे हेएत तऽ देखबै?
हूँ।
हँ।
तऽ भग भगवानक पूजा तऽ एतौ छैन विकास के ओतऽ
आय?
हँ।
अच्छा एतौ छै।
हँ ओतै भैरसँक भगवान तगवान लऽ गेलाह हेँ। हकार तकार नै देै छै। हँ हकार तकार नै देलखिन ने एक दू गोटेके हकार नहिये देता। कहलखिन जे पैन आँ-
अहूँ के नेै?
नै हमरा कहलेैन हेँ।
आँहा के कहलैन हेँ।
हँ। हकार हँ हकार तकार नैय गामके- हँ तऽ पैन बुनी के समय छै कतऽ बैसऽ लेेए देबेै की
सेहो बात भऽ जाय छै ने-
हँ।
ओना तऽ अपन दू चैर गोटे लऽ कऽ अपन ओ सब रहथिन कि आहाँके कैहदेलक आ दुगो। कैहदेलखिन तऽ अपन घरे मे पइस-
हँ हँ सुबोध रहथिन मैनाथके कहलखिन हेँ।
हूँ।
हम कहलियै ठीक कहलौ जकरा अहाँ कहलियै।
पूजा तऽ भऽ जेतै।
हां।
ऊं।
हमरो साइकिल मे हवा साफे नै छै, निकैल गेलै ह बा।
तऽ घुरकोनया जाय छी तऽ कहलौ जे घर गप्पो तऽ हैत उहो च चलबैत काल मे तऽ नहिये गप हाएत।
हां।
हां गुड़काइये के गप हाएत।
हां।
हुं एखन हम कतऽ ऐसे हमर टाएर, ट्यूब बदलऽ पड़तै, की करऽ पड़तै आ ट्यूबो के कहलकै एक सए साएठ रुपैया ट्यूबे के।
औ।
तऽ द ए मे हवा दै छियै आ काएलखन साँझ मे हवा देने रिहै। आ एखन गेलौ ते एको, एको रति हवा नै छै।
हां तऽ ट्यूब ओकर खराब हेतै।
हां ट्यूब ओकर गड़बड़ छै। हां ओ कहलक एकर बदलैये पड़त और से छै।
आं।
ओ तऽ आय फेर आय खन की करतै आब लगैया राएतो मे तखन भोजनो ओते हेतैन।
हां तऽ ज मरीनो तऽ छथिन तऽ हमर भोजन
हां भैर दिन तऽ नै छथिन तखन छलखिन हेँ।
तहन भाए सकै कखनो आएब के बना दे चाहे भऽ सकैया पूजा-तूजा वापस ओता तखन बनौता।
हां से तऽ करै छथिन। खराब गला हें आब देखियो
तऽ आय के दिनमे की बनेनै रिहै से।
वाएह कहलौ नै भात
अच्छा, अच्छा बौअवे बनैने रहथिन तऽ ओ तरकारी तऽ हेबे करत आय। तऽ तरकारी तऽ हेबे करतै रोटिये टा नै।
हां तरकारी छैहये रो
ह, हां।
ओ एखन फेर तरकारी सँ सबटा महग कऽ देलकै हें तऽ।
सस्ता, महग तऽ बादक ग उम्म गप होय छै, पहिने किछो सस्ते रहतै, पाय नै रहतै तऽ
की हेतै सब बिना पाय के तऽ किछ नै हेतै। किछ लेबै तऽ पाइये लगतै।
आ तरकारी की हेतै तरकारी तऽ परोरेटा अल्टरनेटिव
परोर एक दिन ओय पर नै टिके छै, खराब भ जाय छै, पाएन भरल रहे छै परोर मे।
हां-हां आ कच्चर कचर
कचर-कचर ओ दिन अनलखिन वैह प नै हमरा से एको किलो परोर दूईर भ गेल उ बीच मे नहिए एलखिन्ह एक दिन हम बनेलियै कौहना कै दोसर दिन सबटा सैर गेलै
हें उ कोनो कर्मक नै रहै छै परोड़ बेकार छै। ओय से अल्लू सन्ना खा ली दाईल में के अथी अल्लू के झोर कऽ हां अल्लूवा।
हां ओय से नीक आँठी छै त चारटा आँठी दऽ कऽ अपन झोर कऽ लिआ।
हां आँठियौ टिकै नै-नै छै फेर-फेर दू दिनमे अ नै छै दू दिन से भेबै नै केलय यै आँठी कै
अच्छा।
आ-आ फेर फोफड़ी लागल रौद नै लगलै यै ओकरा फोफड़ी लागल जाय छै।
ई जे ऐखन समय जे अथी वो-वो कऽ देलकै हें नै तऽ रौद नै लागल हेते तैं खराब भेल जाए छै।
हां।
ऐ आ एबेर जे एबेर जे आंठि अहाँ आनने रही से बड सु सुन्दर आँठी छलै।
हां।
ओ बला आंठ
आंठी तै सब टा नीके रहे छै यौ र अथी कनिए बेसी दिन भ जाए छै नै